हलो,
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
कीअं आयो?
बढ़िया, तव्हां ॿुधायो ठीकु आयो?
जी-जी बिलकुल
ॿियो?
ॿियो सभ बढ़िया, तव्हां ॿुधायो काथा था ॻाल्हायो?
मां पिपरिया मां थी ॻाल्हायां, तहां किथां था ॻाल्हायो? पिपरिया-पिपरिया एम पी पिपरिया
काथे आहे हीअ?
हे इटारसी, इटारसी साईड।
अच्छा-अच्छा, हे मतलब कहिड़ो स्टेट कहिड़ो लॻे?
एम पी एम पी
एम पी, ओके-ओके
हा, तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
मां यूपी लखनऊ मां
अच्छा, सभु बढ़िया?
जी-जी सब बढ़िया
हा-हा लखनऊ में असांजा रिश्तेदार आहिन न, सखी बाबा वारनि खे पहचानींदा आहियो? हैलो
हैलो, हा छा था चयो?
बेटे लक्
हेॾे लखनऊ में सखी बाबा वारा आहिन ना, हा - हा
हा पो असांजा रिश्तेदार लगन ना डबल-डबल ती आवाज़ अचे, हिकु मिन्ट
केर साईं जन?
हैलो
हैलो, मां पुछा थी साईंजन तांजा रिश्तेदार
हा-हा साईं जन साईंन जी जेकी वाइफ आ न, उहा मुंहिंजी ॾेराणीअ जी भाट्री आ।
अच्छा अच्छा
हा तॾहिं असां हुननि खे पहचानियूं हुनन जी शादीअ में बि, तव्हां असांजे हितां आया हुया सभ ॼणा लखनऊ में
अच्छाअच्छा
हाणे आया न शिंदवारा में हुयुन प्रोग्राम
साईं कहिड़ेे, साईं चांडू राम जी?
हा जेके हिकु न ॻाल्हाए सघंदा आहिन जेके
हा-हा साईं हरीश लाल
हा हा वेई वेई न्याणे आ म
अच्छा हू त्हाजे अगे जी आ
हुनन जा सावरा इटारसी में तव न, उन्हन जी मिसिस हितांजी आ न
हे असांखे मतलब एतरी डीपली न ख़बर आ पर हा बस
न हित तव्हां लखनऊ अच्छा न तव्हां लखनऊ ॿुधायोव न तॾहिं मां तव्हांखे
हा-हा-हा, मां सम्झी वियमि जीअ मुंहिंजा पापा पपा जन वधीक कंदा आहिन असां थोरो मतलब पढ़ाई लिखाई हूंदी आ न त हुन ई में लग्यल हूंदा आहयू, जॾी कोई मेन-मेन फंक्शन हूंदो आ त हली वेंदा आहियूं, जी
हम
हा, सुञाणो सभिन खे पर हुनन जी डिटेल्स न ख़बर आ, की केर काथे जो आहे करे करे हिय
हा न मेन असांॼे मतिलब मुंजी ॾेराणींअ ॼी सॻी भाट्री आ तॾी असां हुननि खे ज्यादा पहिचानींदायुन उन्हन खे
हा
ॿियो, सब ॿढ़िया?
ॿियो
ताहांजो नाम छा थव?
जी मुंजो नालो जयश्री।
जय श्री, अच्छा तहां छा कंदा आयो?
मां पढ़ंदी आहियां अंञां।
अच्छा- अच्छा
हा- हा, मुंॼो एम काम आ‌ फाइनल इयर।
हम्म ॿियो ॿुधायो, हुते ॿारिश वरिश थे ती? बस हले पईती, उव्हई पिया ता कयुं। तहांॼे हिते ठही वई, तहांॼे हिते ठही वई रोटी?
न न ॿस अंञां सोचउं प्या कि छा ठायूं?
हुं हुं उहो हर लेडीज़ ॼी पहिरी प्रोब्लम आ न। ठ ठाक ठही वई, ठाहिण खां अॻु में एतिरो टाइम वेंदो आ, ठाहिण में ओतिरो टाइमं न इंदो आ।
हा, सही ॻाल्हि आ।
हर कैंॼे घर नख़रा, सिंधियुनि में त हर कैंॼे घर नखरा हुंदा आइन, हे न खपे, हो न खपे। कंहिंखे कहिड़ी पसंद, कंहिंॼी कहिड़ी च्वाइॼ।
मुंॼी नंढी भेंण ॾाढा नखरा कंदी आ।
हा असांॼे घर ॿारनि खां वधीक वॾनि ॼा ही हुंदा इन। उव्ई, हिक हिक पसंद न खाईंदा आइन।
हा
हम्म, उन्हन ॼी पसंद अलॻि अलॻि हुंदी आ।
हा मुंजी मम्मी त हे सभु न ॿुधदी आ, मुंजी मम्मी चवंदी आ भई हिकु इ शै ठहंदी।
सभिन खे खांइंणी आ, जंहिंखे खांइंणो हुॼे खाओ न खाइंणों हुॼे बुक्खा रहे।
हा तो उहो ॿारनि खे तहां धमकी ॾई ता सघो न वरी ॿि। ॼेन्ट्स त न ॿुधंदाइन न, मतलब खाई वठन्दा इन इएं सब कुछु पर उन्हनि ई चॉइस ते थे। प्याज ज्यादा वणंदो आ, कैंखे टमाटर ज्यादा वणंदो आ। त उन्हें हिसाब सां सोचे करे करणों पअंदो आ। हिते ॿि अ अक्सर त ॿ थी वेंदियूं आइन भाॼियूं। पो उननि ॼे हिसाब सां सोचे करे ठाएंणी पअंदी आ। त ॿारनि जी एतिरी न हुंदी आ असांॼे घर में, असांॼे घर जेेंट्स ॼो ई सोचणों पवंदो आ।
हा
हु हुं त इहो सुठो आ न कि ठाहे छॾियो अंउ सब ॿार मंञीं वंञंन, खाई वठन त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ।
हा
हुं हुं
ॿियो ॿुधायो, ॿियो सभु बढ़िया?
बढ़िया आहे।
पो अॼु राति में छा ता ठाहियो?
मां दाल चावल भिंडी आलू
अच्छा, दाल चांवर भिंडी ऐं आलू
हा, तव्हांजे घर?
असां अना सोचयऊ ता
हम
न सम्झ में ईंदो त चहिरा फुल्का पचाए वठंदासीं
हा, ॿियो छा
ॾही पई आ ॾही सां गॾु खाई वठंदासीं
हा, हिकु टाइम असांजे घर में चांवर त सभिनि खे खपनि मझनि ॾींहं जो न ठाहींदा आहियूं शॉप ते कोई खाईंदो आ कोई घर में त राति जो करिणा पवंदान अगरि ॾींहं जो ठाहे वठंदा आहियूं त पो राति जो न कंदा आहियूं।
हा असां बि हीअ ई कंदा आहियूं हिकु टाइम चांवर, हिकु टाइम फुलको
हा
मना ॿ टाइम चांवर थी सघनि ता पर फुल्को ॿ टाइम न खाईंदा आहियूं उ फूलको पचाइणा न पुजदो आ गर्मी में
हा न त असांजा त चांवर त ठहंदा त फुल्को त खपंदो ई खपंदो आ न फुल्को पचंदो ई आ भले ॿ पचायूं चाहे चार पचायूं पर फुलको हर टाइम ते पचंदो ई आहे असांजे घर
अच्छा अच्छा असांजे घर ईय न आहे।
न असांजा भईया आहिनि वॾा भई आहिनि ॾेर उहे भाभी हुन जा ॿार मतिलब हो खाईंदा ई आहिनि फुलको उन सां गॾु हा हा, जॉइंट फेमिली आ न
जॉइंट फैमिली में त थींदा आहिनि ॾाढा
असां मुंहिंजा ॿार न खाईंदा आहिनि हा, मुंहिंजा ॿार चांवर खाईंदा त चांवर ई खाईंदा ऐं फुलको हूंदो त फुलको ई खाई वठंदा
हा
हा, पर उननि खे खपंदो ई आ
हम
हम
वरी वॾी फैमिली हुजे थी त वरी सभिनि जा नया नया नखरा बि हूंदा आहिनि सभिनि खे, हा हो त आहे करिणो ई पवंदो
ॾाढो घटि ई थींदो आ की हिक जहिड़ी चॉइस हुजेनि हिक जहिड़ी शयूं अह आहे न
सई ॻाल आ।
हम
जेतिरा माण्हू होतिरा वधीक नखरा
सई आ
ॿियो तव्हांजे हेॾे छा छा आहे?
असांजे असांजे हिते पचमडी फेमस तव हा असांजे शहर में त हे वॾो शहरु कान्हे नंढो ई शहर आ असांजो पर असांजे आस पासि आहिन पचमड़ी फेमस तव हितां जी हिल स्टेशन आ न पचमडी, पचमडी जीअं घुमण सान न हा ह हा हिल स्टेशन आह त उते माण्हू घुमण ईंदा ईन त इन वजह सां ज्यादा। फेमस आह पिपरीया। पचमड़ी वञण लाइ हिते ई स्टॉप थींदो आह। हिते बीहण मतलब हिते लही करे पो हितां पेंजी पर्सनलम गाॾी कराए करे पो वञणो पवंदो आह अॻते।
अच्छा अच्छा।
हुं।
एमपी जा थोरो जॻह वॻा हू घट ख़बर एन असांखे।
अच्छा अच्छा।
एम पी वया आयूं, अ दतिया वया आयूं। दबरा वया आयूं, दतिया वया आयूं, मैयर वया आयूं।
हा। भोपाल तव, उज्जैन आ। भोपाल आ, इंदौर हा। हा।
पर बाक़ी वध थोरो घट ख़बर आ, हा।
हूं हे जबलपुर साइड ई आह न, जबलपुर खां थोरो अॻते आ।
अच्छा अच्छा।
हूं हूं।
सई आ।
हूं, कॾहिं अचो, प्रोग्राम ठायो पचमड़ी घुमण जो।
बिल्कुल बिल्कुल, तव्हां ॿुधायो अ डिसदां से। गूगल ते सर्च करे ॾिसंदासे काथे आ, छाहे।
हा हा बिल्कुल, अच्छा ह, असांखे लॻंदो आह की असांखे प पतो त सभिनन हंध इहे चीजूं फेमस ईन, पर सभिनि खे न पतो ई। वेसे टूरिस्ट इलाई इंदा ईन हिते, हूं। हूं।
हलो हिन ग बहाने तव्हां सां ॻाल्हायम त ख़बर पई। न त ख़बर ई न पए हां।
तआं त लखनऊ त ॾाढो वॾो शहर आ। हुते त ॾाढी मौज तव, ह न हूं।
ॾाढि मौजू एन।
हूं।
घुमण फिरण जो आहे सुठो, हेडे प्रोग्रेस ॾाढी थींदी रहंदी आ न लखनऊ में। आए ॾीह कुझ न कुझ ठहंदो रहंदो आ, ठहंदो रहंदो आ त बस हे हा घुमण फिरण लाइ माण्हुन खे वधीक जॻह मिली वेंदी आ, हिक जॻह पुराणी थींदी न आहे, ॿी जॻह पहरे अची वेंदी आ।
हा वॾी सिटिन में त इहो हूंदो आ न।
हा, वरी हिते डेवलपमेंट त लखनऊ में कॾहिं बंद थींदी ना आहे मतलब त जॾहिं ॿि लखनऊ ईंदो न त कुझ न कुझ ठहंदे ई ॾिसंदो।
व ह हा सई आ न, हूं। असांजे असांजो ॿि शहर पहरो खां काफ़ी चेंज थी वियो आ, पर अञा आहे नंढो शहर त। फैसिलिट आहे, सब फैसिलिटी सब आहे सुठो ॿि आहे कोई खराब न, फ्रीडम आ। उहो जेंखे जीअं वणंदो आ तीअं घुमण जी नितायूं ॿि बढ़िया, पूरो फ्रीडन।
सई आ।
हम